हा, केड़ो हाल आ? जय झूलेलाल। हा, उहा सुम पैंदी आ।
अच्छा! मां पेहले हीअ चयां पई हिनन के हुन खे चयोस मां वीना सां ती ॻाल्हायां, ॻाल्हायो तो
हा! काई ॻाल ना आहे तूं मूंसां ॻाल्हाए ओ त काई ॻाल न आहे।
हा -हा, हुनखे कम ते वञणो हूंदो आहे न सुबुह जो।
हा वरी रेस्ट न मिलंदो आहे नी वरी कम कर मन न कंदो अथसि
हा मां हिननि खे चयां पई तव्हां ॻाल्हायो त चवंदा न न मूंखे न थींदो आहे ऐ मां चयो पाणे जो चालू कंदो आहे वरी वरी कीअं ॻाल्हाईंदो
पो
बसि रावण आहिनि चीक न लॻी वेंदो आहे
त ॿिए केंसा सां ॻाल्हाए तव्हां सां नथो ॻाल्हाए सघे त
कंहिंसां ॻाल्हाईंदो वियो अमनि जो
अरे- अरे हुन एप सां एप जे मे माण्हूा नंबर द च आहिनि नी
सभु मां हा- हा सम्झी वियमि हा ॾिसो हुनजो
मैसेज करे पुछी वठोन कि असां ताक सां
थीअस त सही हुन जो त चालू ई न थीअस।
अञा न थियो तस्त
न कशिशि जो बि थी वियो हिनजो ई न थियो आहे हा पैसा मिलंदा न त माइ बात करेेगी तो आधे पैसे हमारे को देगी, अच्छा पो पाणे ई मिली वेंदा तव्हांखे
उहो त अधु पैसा मिलंदोसीं नी हिनन मां
हा हा कल्ह -कल्ह भूमिका खे बि चयो आहे न करण ला हा हुनजो चालू थींदो अलाइ हा मूंसां ई थोरी बहुत करे वठ थोरी घणी घणी करे वठंदी न
हा -हा ठीकु आहे ॿियो छा आहे
व मामी सां कंदी उनसां शिल्पा सां करे वठंदी
हा ॿियो छा ऐएप में बि ॻाल्हाए वठो कोई दिक्क़त ना जीअं मर्ज़ी ॻाल्हाए वठो नोना खे न ईंदी आहे उहा बि त ॻाल्हाए पई
छा पई ॻाल्हि आहे मूंखे त सम्झ न ईंदो आहे
जो समझ में अचे माण्हू ॻाल्हायो
छा खाधो, छा पीतो, छा कपिड़ा वठी आयाव? हा
इहो ई सभु कुझु ॻाल्हाइणो हूंदो आहे तव्हां मंदिर वेंदा आहियो
असां असां नीतिका नितिका जी बुराइयूं कंदासि
हा त करे वठजो पोइ छा आहे
वरी चई थी मां वञा थी हितां हाणे हुनखे कशिश खे कयो हुयो फ़ोन त आवाज़ु ई बंदि थी वई अलाई नेट हिली वियो असांजो इहो बंदि थी वियो हुयो आवाज़ ई न पई अचेसि पर चारि मिंट ई ॻाल्हायो हु बाक़ी छह मिंट ईअं ई हलियो
ऐं पोइ बेकार थी वयव कॉल उहा त
हा मां उहो ई पई चय हिननि खे हुनजो ॿुध ता त थींदो ई न कुझु बि।
हु, हलो काई ॻाल नाहे, तव्हांजी भी थी व्यू हुयूं लॉइफ बर्बाद पेले त
थी वेंध्यू हुन कई बार न नेट जो प्रोग्राम थींयो। दिकक़त थी वेंदी आ नी पोइ वरी कटजी वेंदो आ फोन। पोग्राम जा
ऐं अच्छा नितिका जो ॿियों नंबर जो चालू कयो हुअईं हुन जो छा थियो?
ख़तम थी वियस न उहो त।
न त चए पई न, न।
अच्छा उहो ॿियो, न अञा चालू न थियो थसि उहो।
अच्छा, कॾहिं कॾहिं चालू कयो हुअईं हिन।
अलाए अॼु ई विधो हुअईं अल्हाए कल्ह, कब डाला था?
चिंता की कोई बात नहीं
चए थी पहले विधो हुयो चालू नथो थिए।
पहले कॾहिं हेॾा ॾींहं मत
अल न, न कल्ह ई विधो हूंदई मूंखे लॻे थो।
कल्ह त भूमिका बि कयईं न राति जो। हाणे आयो हुयो भूमिका जो फ़ोन त मां चयां पई कि मां ॿिए वारे फ़ोन सां हुन सां ॻाल्हायां थी त चए पई न ॻाल्हाए वठ वठो वरी न त शिल्पा सुम्ही पईंदी, मां चयो त ठीकु आहे।
सही आ, ॿियो छा, जॾहिं शुरू कयो आ त माण्हू वरी कुझु त कमाए नी।
हा उहो त आहे।
हा माण्हू त अलाए घणनि घणनि नम्बरनि सां था कंदा था वञनि पंहिंजी धीअ या ज़ाल जा अलाए मर द बी ईंअ ता करनि पिया।
हिनज जो त चालू ई नथो थिए, सड़ियल माण्हू आहे न हिन करे।
छो शिल्पा जा हेॾे ॾींहंनि खां पोइ अॼु थियो आ, असांजा ॿ फ़ोननि जा थी विया, शिनोना, असां पोइ चालू कयांसे शिल्पा सां।
जो पोइ थियो थसि हुनजो।
अएं शिल्पा जो त हफ़्ते खां पंद्राह ॾींह थी वयस मुंॼे ख़्याल सां, हन नोना।
हाणे चालू थियो थसि।
सबसे पहले उनका, हा अॼु उहो बि हाणे ई।
अच्छा जी, न कल्ह राति जो बि त ॻाल्हायो हुयो।
हो त सिर्फ़ अचेसि पियो, करे न पई सघे।
अच्छा, आखरि चालू न थिए त फ़ोन करे सघंदाऊ उनखे असां।
न उहो बि लिखजी करे ईंदो आ।
अच्छा न त मां दिनेश खां कयांसि न हुनजो चालू त न थियो आहे अञयां।
अञा चालू थोरी थियो थसि, हिन जो उहो बि इलाही ॾींहंनि खां पोइ थियो हुयो। अल्हाए नोना खे, नोना छा लिखंदी आहे जॾहिं चालू थियो मम्मी जो पहले भई करनो थन, भई फोन नंबर ग़लत विधल आ।
न, न जीअं पेहले ॿुधे पई, करे न सघे पई न। छा।
मां चयो जेको ॿुधे पई। हा। पहले मम्मी का ऐसे ई हूथा था न, तो सुन, सुन, पा रही थी। तो अभी चालू हुआ ना। चाल मैं करती हूं। हो गया वेसे? र चऐ ती हा। चऐ ती आॻारि भूमिका भरियुव फॉर्म। सिर्फ भूमिका जो बि लॻी वेंदाइन।
अच्छा। हिननि जो बि लॻी वेंदो वरी त।
हा। पोइ तूं करेसि पर।
कल। पहले तोसां ॻाल्हायां पोइ करे ॾिदम। पहले, पहले भूमिका खे कंदुमि। वरी पोइ हिनखे कंदमि।
पहले हुननि खे चईं ऐएप खोलनि तॾहिं पोइ कंहिंज नि।
अच्छा। अच्छा, ठीकु आहे।
हा। ईअं न की वरी तुंहिंजी कॉल ख़राब थी वञई।
अच्छा। मां तुंहिंजी निंड त न ख़राब कई न? तूखे निंड
न न मां जाॻा पई गेम पई खेॾां। मुंहिंजी निंड न थे। बसि थोरी देरि खां पोइ सुम्ह पेदासे असां हाणे।
मां त ॿीं अढाई वजे सुम्हंदी आहियां राति जो।
कंहिंॾहिं महिल मुंहिंजो बि एतिरो ई थी वेंदो आ टाइम निंड न ईंदी आ त। निंड ईंदी आ त पोइ मां ॿारहें वॻे बि कंहिं, कंहिं महिल सुमपवईंदी आहियां।
कल्ह त मूंखे बिल्कुलु निंड न पई अचे सुबुह पंजे बजे निंड आई आहे।
अच्छा। हाणे अगरि तूं ऐप मां कंहिं सां ॻाल्हाईंदीअ नी इहो ई पुछु माण्हू खां बस। ए तव्हांजे हुते मस् कमु कीअं छा खाधव। इेहे आ। उहे बि पुछंद तोसां इेहेई।
केरु।
अड़े जीअं एब वारनि में ॻाल्हाईंदी नंबर हा ग्रुप में। हुनमें। त माण्हून सां ईअई तव्हांजो। त ए ए छा आहे घुमण ई जॻह असजे हिते ई ईीअ जॻह जीअं आहिनि।
मंदिर वगैरह, गुद्वारा वगैरह
हा। हा।
त इहो ई ॻाल्हाइणु थींदोसां बि त इहो ई पिया ॻाल्हायूं। केतिरे में टाइम ई ख़तम थी वेंदो।
मूंखे सम्झ ई न ईंदो, न ईंदो आहे ॿियनि सां छा ॻाल्हायां मां।
त ॿुधाय त थी छा ॻाल्हाइणो आ। भई असांजे हिते एॾो बढ़िया, बढ़िया आहे। घुमण जी जॻहि गुरुद्वारा मंदिर।
त आहिनि न पर भूमिका थी वेंदी, दिनेश थी वेंदो, कशिश थी वेंदी, शिल्पा बसि काफ़ी आहिनि हे एतरा ई।
अ अ तॾहिं बि अॻारि कोला मिलंदी रही त पोइ कंहिंखे कंहिंजंदी।
कंहिंखे कंदमि हिकु ॼणे खे पंजे वारे करे सघंदा न।
हा।
पो प बस भूमिका खां। भूमिका सां त मां हूअं ई स जोनी ॻाल्हाईंदी आहियां बसि वीडियो कॉल न कंदीमासि।
हा पो ईअं ई ॻाल्हाईंदो ॻाल्हाइणो पवंदो क सॼो उह ईअं न की फोन ऑन करे रखी छॾियो हिक ॿिए खे। बसि हा ॻाल्हाइणो पइंदे कुछ न कुछ त।
हुनखे न ईंदो मुंखे लॻे थो ॻाल्हाइण भुली वई हूंदी।
हा सम्झ में हाणे ॻाल्हाए न थींदी सावरिन में बि जेको मतलबु ॻाल्हाईंदो हलंधो रहे थोङो घणो।
थींदो आहे न।
हा उहो त आहे। ॿुधण सां छड़ो न थींदो आ। ॻाल्हाइणो बि पवंदो आ जीअ तूं घटि थी ॻाल्हाई नी थोरो वधीक ॻाल्हाईंदी रह।
न जीअं न घर में हुई त ॾाढो ॻाल्हाईंदो हूंदसि पिणे। अस सां ॻाल्हाईंदो अथसि न त हिनखे समझ ईंदी हुई। हाणे हुते कोई बि कोन आहे न, ॻाल्हाइण वारो।
खां पो हुते कोई अथ सी न।
हा।
न त माण्हू ॿुधंदो बि रहंदो आहे त सम्झ में अची वेंदी आ, जीअं नोना खे।
हा, तोखे ॾिसी ॾिसी, तोखे ॾिसी ॾिसी ॻाल्हाईंदी आहे न।
हा, उहो वरी पंहिंजे एज जी उमिर जा पुछी पुछी करे नी उनि असांजी पई ॻाल्हाए त ईअ, भई तव्हां छा पढ़ छा थी पढ़े। कहिड़े कॉलेज में आहे, कहिड़े हंधि रहंदी आहिन इहो सब कुझु पुछेन पई।
हा सही आहे, ॿियो छा, हा।
जेतिरो तूं ॻाल्हाईंदीअ ओतिरो तोखे पैसा मिलंदा, अगरि घटि ॻाल्हाईंदीअ त घटि पैसा मिलंदय।
अच्छा, मतलब मां त ॻाल्हायईंती न तोसां ॿि।
हा।
हा, बाक़ी जेतिरी कोशिश त कयां ती, असांजे घर में कोई ॻाल्हाईंदो ई न आहे न हाणे।
हा त सही त ॻाल्हाएं थी, तूं हेॾी बढिया सिधी थी ॻाल्हाए, ॿियो छा ॻाल्हाइंदिय।
अच्छा।
मुखां ॿि बढ़िया तूं थी गाल्हाए पइ।
अच्छा, अची वियो हूंदो अन्ज ममीअ जो। अंदर।
ॿियो
बस। वेठा आयूं, कंदमि हाणे, तोखां फोन ॻाल्हाए करे पोइ भूमिका खे कंदमि। थी वई त ठीकु आहे न त वरी वीडियो कॉल कंदमि हुन सां ॻाल्हायो न आहे अॼु। न त हुनजो फोन ईंदो अञा न त अज़ अॼुकल् त सुम्ही पंदी आहे ॾहें बजे ई। चीकू खे स्कूल वञिणो हूंदो आहे न हुनखे सुम्हारिंदी आहे। तोखे चअंदी आहे, मूंखे बि निंड अची वेंदी आहे, दीपक हूअं ई लेट लेट ईंदो आहे, यारहें सवा यारहें बजे घरु ईंदो आहे। रोटी खणी वेंदो आहे पंहिंजी। अठे वजे खाई वठदो आहे उहो ॿि।
रात जी ॿि खणी वेंदो आ?
हा, हुते फ्रिज आहे। हुते हुनयो मैनेज़र आहे न, हो बि खणी ईंदो आहे हुनखे ॾिसी-ॾिसी हे चए पयो, मूखे बि ॾींदी कर। खणी वेंदो आहे त खाई ईंदो आहें या अची करे! हे भूमिका खे कोई कम ई न हूंदो आहे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो शेक ठाहींदी आहे। ठाहे रखदी आ, अची करे पींदो आहे हो भी सुमी पऐंदो आहे। हाणे कल अउँ पणीह छुट्टी। मां पनीर जी भुजिया।
अच्छा।
हाणे कल अउँ पणीह छुट्टी तस घोट जी ॿि, पुट जी ॿि। त! हाणे टीवी ॾिसदा हूंदा हाणे वेठे वेहीं करे।
अच्छा! हा सही आ ॿयो छा करे माणू।
हूम्म, तॾहिं पई चए प न कि शिल्पा खां गालाए वठो, पो मां गालाई दम।
हां ठीक आ, ॿयो छा कम आयो आह त वरी कयो नी पहेंजो।
शिल्पा कल शाम जो ईंदी वरी ॻालाईंदी मास।
हा सही गाल आ, शिल्पा खां वरी ॻालायो।
बुधाए छॾदी त मां खणी वठदम फ़ोन। त तेमाला ताई भूमिका सां, दिनेश सां, कशिश सां ॻालाए वठदम।
हा! ॿयो छा।
हा!
कनणे खे ॾिस जाए पहले लगाए करे लगेती या न पो पतो लगी वेंदऐ।
हा-हा, कशिश सां त थी वेंदी।
हां कशिश जो त थी वयो आ नी चालू।
हा! बाक़ी भूमिका जो अउं हिनन जो थे।
हा करी ऐं।
ब्यो!